ह
हँ कि हाल चाल?
बड बढ़ियां बड बेस। अपन कहियो?
अहो, बहुत सुन्दर बहुत निक। हमरा तऽ अहाँ यात्रा पर चेल गेल छेलो ओते मोनो लागल छेले कि यहाँ, ऐब तऽ किछ-किछ जानकारी देब।
हँ
कतअ-कतअ गेल छेलिये ये?
हइ यात्रा मऽ हम गेल छेलो एकटा महादेव कऽ स्थान छैन
हूम्ह हूँ-हूँ।
भलिया ओ शांतिनाथ महादेव के नाम से बिख्यात छैत ओ जगह पर।
झंझारपुर झंझारपुर हँ-हँ-हँ-हँ-हँ हँ बाह हँ।
आ बड सुन्दर धर्म स्थली छियै।
एकदम मनोरम जगह ओ जे मन बड्ड लागत हू बहुत हू-हू-हू
बड सुन्दर आ इच्छा भेल कि लग महक कनि महादेवके दर्शन केल जाय।
नहि नहि हँ-हँ बहुत
कंठा जागल मोनमे तऽ कहलहु कनी नहि अगर भेल तऽ जेबे करी।
हू-हू ओतहिसँ किछ किछ दूरी पर आगू जेब तरा पञ्चानाथ महादेव के मन्दिर अहाँके सेहो भेटत। जे बहुत मतलब ओहो किछ दूरी पंचयदि जायब तऽ ओतौ अहाँके हँ हुँ नीक लागत पूरा प्रकृतिक अथी गोद मे बसल हुँ महादेव ओ तऽ बहुत हुनकर जे मन्दिर छैन से बड्ड सुन्दर सभटा एकदम नीक लागैत जैब तऽ नीक लागत।
हम आइ जे छै से हम दू ठाम महादेवके दर्शन केलहुँ एकटा शान्तिनाथके जेकि हुनका नाम जे होइ छनि की कहै छै कहल जाइ छनि अ बासैठ नाथ
हँ बसटनाथ से लोकप्रिय छैेत्र त चूँकि अ वासठ ईस्वीमे हुनकर जे छै ने
हँ
अथी भेले ते लऽ के बासठ नथ भऽ गेला ओ।
हँ बासठ नाथ कहादैन उन्नैस सए बासठ मे एकटा बड़का अकाली पड़ल छलै। पैन तैन होइ नहि छलै पूरा खेत आरसभ खतम भऽ गेल छलै खेत पथार सभ
हूँ-हूँ
त्राइ त्राइ करय लगल छले तऽ उएहमे गोटा खेती आर छलथि। ओ गेलखिन कहलखिन ठीक छै अपन जे कर्तव्य छी करबे करी तेय
त मतलब बाबा ओहि समयमे बाबाके मतलब प्रकट भेला बाबाके अथी
अपना जऽ कहलखिन जे अपन कर्म छी करै आ प्रकृति करैथ नहि करैथ ओ हुनकर छियेन। अपन तऽ काज करियौ सेह सोचि कऽ गेलैथ कोदाइर जे अहाँके चलबै छलैथ नऽ तऽ किछ समय के बाद छै ओ शिवलिंग मे हुनका जे छनि जे। टकरैलन टनाक सऽ नऽ आवाज उठलै तऽ देखलखिन फेर खोद के तऽ महादेव भेटलखिन फेर पूजा-पाठ हुनका कैल गेल तखन ओ ओए समय में शान्ति स्थापित भेलै पइन बुनी सब भेलै खेत खलिहान सब पूरा एकदम सुन्दर स सबटा भेलै अकाल से मुक्ति भेटल हँ हँ
भूकम्प बासठ मे सेहो ऐल छल ओहो शान भेट ‌छांटिनाथ के नामसँ ओ
हुनका जे नाम जे छनि जतेक हँ जतेक जे छलैन नगरवासी बाबा के शान्तिनाथ के नाम से हुनका नाम
जा अच्छा जानल जाए छैथ जानल जाइ छै शन्तिनाथ महादेव के नाम ह बाह बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर अहाँ तऽ
संगे-संगे एकटा उपनाम जे होइ छै तऽ उपनाम मऽ हुनका बासैठ मे भेटलखिन महादेव उखड़लखिन तऽ हुनका बासैठनाथ सेहो कहल जाइ छैन। तऽ अधिकांश प्रचलित ओ बासठि नाथे ‌छै तऽ बड्ड सुंन्दर मनोहर जगह अइछ
बाह नै नीक से तऽ अहाँ धार्मिक प्रऽ प्रकृतिके लोक छिहे तैय मे तऽ कोनो दूमत नहि अएछ बुझलियै से तऽ नीक बहुत आ आ ओर तऽ
अ आ ओकरे पाछूमे बुझलौ कनिके दूर हैट केऽ ओकरे पाछु में शिवपुरी जगह पड़ै छै ओत अ की कहै छै माध्यमिक इस्कू उच्च माध्यमिक विद्यालय छैय उहै के कनि दूरी पर जे पोखरि-झाकैर छै पोखरि से कनि हट के पोखरे पर एकटा महादेव के सेहो मन्दिर छैन। ओ एगारह रुद्र के नाम से चिन्हल अ जानल जाइत अएछ
अच्छा अच्छा तऽ अहाँ जे भ्रमण क धार्मिक लोक छी जगह-जगह पर अहाँ जाइ छी नीक मतलब अहाँके ई तऽ बहुत नीक लगैया अहाँके ई हम्म हमरा फ्रेंड के
ताऽ बडु नीक लगैत रहै छै एहि सब जगह पर जाउ कनि काल बैसू मन शांति से भेटैत रहै छै आ जीवन क आनन्द से होइत रहै छै।
मनक शान्ति जेे भेट भेटे तऽ बुझियौ ओ बड़ पैघ चीज छियै ने बड नीक बात आ अखेन बनि रहल अइछ। बाबा बिदेश्वर के हुनकर हम जे देखलों हें चारू दिस हुनकर जे अऽ मन्दिर के चारू तरफ सुन्दर ब्य-व्यवस्था जे भऽ रहल अइछ देखैमे एतेक भव्य बाबा बिदेश्वर कहियो हत तऽ बाबा के जाकऽ दर्शन करब रे एते भव्य मन्दिरमें एते भव्यता आबि गेल है त देखे मे एक तऽ भव्य छै छलै हे बाबाके जगहे अपने आपमे बड़ पैघ चीज छियै ह आ आ एहि बीचमे जे ओकर रररर ओहि जगह के जे मानि लिअ अथी कयल जा रहल अछि।
नवीकरण होमय जा रहल अछि।
ह बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर ए जायब त एकदम मोन आनन्दित भऽ जायत।
आहा के कहे के तात्पर्य भऽ गेल ह पर्यटक स्थली जेना ओकरा मंदिर
हँ हँ आहाँ के बनायल बनायल हँ बिलकुल बिलकुल बड बड्ड नीक लागत जे जखन जेबै तऽ बड नीक लागत बुझलिय तऽ अ आ दू दिन के बाद जे अ अहाँ जखन फ्री भऽ जाय मतलब अहाँके अपन अवकाश पर रहब हम हमर से तऽ हँ समय भेटल रहत तऽ यात्रा के प्रोग्राम कतहु एहन ऐतिहासिक जगह पर चलू ने जे दुनू आदमी के मोनो लागत आ ओ मित्रगणसभ जे कहि रहल छथि कि समय बनाउ तऽ ओहो हुनको सब मन मनमे ई भऽ जेतनि कि त आओर नीक लागत कतौ कोनो एहन जगह के प्रोग्राम बनाउ जे अहाँके नजर मे कोनो एहन जगह अछि एन
हँ एकटा अछि एहि बीचमे चौबीस तारीखके
अहाँ विस्तृत वर्णन कऽ सकैत छी आ फेरो मित्रगण के बीच मे राखल जायत ई बात कहिय आ ओर चलू प्रोाम
चौबीस देखौ दू टा प्रोग्राम बनबैत छी एकटा इएह चौबीस तारीख के आइसँ पाँच छओ दिनके बाद महरैल एकटा गाम अछि।
हँ-हँ महरैल रहै छै।
महरैल एकटा गाम अछि आ ओतय एकटा भगवत के विद्यालये के प्रांगण मे भगवती के मंन्दिर छ। से साक्षात अपना आपमे छथिन भगवती तऽ इच्छा अछि जे उम्हरो कनि भ्रमण कऽ ली तऽ समय हत तऽ चलब। ओतय किछु अपने कुटुम छथि हुनको से भेँट करबनि
ओहिसँ कनिक आगू जायब एकटा फेमस अ प्रसिद्ध जगह अछि।
हँ
कन्दरपी घाट
कदरपी ह कदरपी घाट जत से सिंघेशसर में जल चढ़बै छथिन कमरिया
हँ बाबा बिदेश्वरके सेहो ई हँ इ मे हे। समय हँ कंद बहुत प्रसिद्ध जगह है घड़ी यदि ओहि दिस जाय रे ओहि दिन नै नो ओकर ओकर गलती घाट के विशेष एकटा मे ऐतिहासिक महत्व रहल रहल अछि। जकर बारेमे अहाँ से जकर बारेमे अहाँ विस विस्तृत वर्णन जखैन सुनबै जखैन करब आ त मित्रगण के बीचमे बैसब तऽ तऽ अहाँके एतेक तऽ अहाँ जे उमहर जाय तऽ ओहिसे किछे दूर पर अवस्थित जे जगह कहलहुँ एमहर अइ ओहिसं कनी बहुत बहुत नजदीक तीन चारि किलोमीटर आगू ओ जगह अछि। आ एतेक सुन रे ओ बहुत ओतऽ से बाबा बिदेश्वर के लोक जे कामरिया सब अथीमे जे जाय छै जल जल भरिके हँ हँ से जाइ छथि जल भरिके हुनका त
मे जाइ छथिन हुनका चढ़बै के लेल जल बाबा आ की कहै छै बैद्यनाथ धामसँ अबै छथिन एक मास के लेल एतऽ
मानल किंवदन्ती मानल यैह जाइत अछि, बुझलियै हँ हँ बड के हँ से बहुत मतलब नीक नीक लागत नीक नीक लागत यदि ओ जगह पर जायब बुझलियै तऽ ओहि जगह पर जे चलितहुं तऽ तऽ अहाँ कहै छी पाँच छओ दिनके बाद जायब एहि बीचमे अहाँके यदि समय निकले तऽ एक बेेर सम्पर्क क लेब भोर मे ित्रकान सबत
निश्चित निश्चित है बीच मे मश्र सब कहबनि आब चलल जायत ओहि जगह पर भ्रमण कयल जायत, ईसभ चीज छोड़बाक थोड़े छै।
नै सही बात तऽ बहुत ओहिमे नीके, अहाँके विचार बड
बाद कहलहुँ तऽ एहि बीचमे हम तऽ कहब काल्हि छोड़ि परसुए जे छै ने तऽ काल्हिए खन कोशिश करब जे एक बेर हँ काल्हि खन, काल्हि हँ काल्हि अछि।
ब बिलकुल बिलकुल वाह बहुत नीक तखन तऽ हमहूँ काल्हि फ्रिये छी।
अपना सबके छूटल अछि, बुझलहुँ कतेक दिन से सोचि रहल छी पुरातात्विक विभाग वला जगह जे अछि बलराजगढ़ बला कनि दुरस्त यात्रा जे छै से कौलका पुर्ण क लिअ।
हँ त मित्रगन सबसे कराउ। ओहो मित्रगण सभसे बात क लै छियैनि त सभ आदमी उं उं उं चलितहुं आर गेलाके बाद मानि लिअ त ओ ओकर विस विस्तृत चर्चो ने हेतै त तखनि सुमद्य कोनो जगह पर जेबै आ ओकर ओकर बारेमे ओकर ऐतिहासिक महत्वके बारेमे ओकर सब किछु बुझैत तखन त ओ जगहके ऐं भ्रमण करैके आरो एकटा अलगे आनन्द
आनंद छै आ उम्हर स घूरै बेर मे जे महरैल वला गप कहलौं कंदर्पी घाट त घुरै बेरमे उम्हर होइत आएब, एक पंथ दुनू काज भ जाएत।
वाह वाह बहुत सुन्दर विचार, अहाँके विचार बड सुन्दर लागल। हुं हम हम हिनका सभके सम्पर्क मे करै छी जे सभ
ह त आ कहियौन जे गप भेल हेँ जे की कहै छै कोशीके बान्ह देखैत जे अपना सबके छौ।
त काल्हि सबेर एकटा एकटा काज करू काल्हि भोरे।
भोरुकबेमे निकलब।
हँ हँ काल्हि भोरे एकर हम मित्रगण गण सं सम्पर्क करै छियै आ भो। होइया त अहुंसँ सम्पर्क करबैके कोशिश करै करै छी।
एकदम एकदम किछु लोकनि सं अहाँ गप करू आ किछु लोकनि सं हम गप क क कहि दै छियैन।
हँ हँ हँ त त काल्हि भोरे जे छै बुझलियै। अ हुं ओत सँ निकेल निकलि चलू। बुझलिअइ आओर साँझ तक अ अ।
सांझ तक एबै उम्हर सं घुमैत हँ।
घूमैत फिरैत पूरा।
हुं।
आ उम्हरे से घुमैत फिरैत आ अंतिम रहतै मिथिला हाट बगलमे अछि। त मिथिलो हाट कनि घुमि फिर लेब झंझारपुर मे। मिथिला हाट घुमैत आर सब अपन अपन।
ओत सँ अपन टहलैत बुलैत आबि जाउ किछु सनेेशो ल लेब नेना भुट। का धियापुता सबके लेल ओहो किए कहतै जे ककाजी भाईजी सब जे गेलथि हन। तीर्थ करै ले घुमै फिरै ले हमरा ले किछु सनेेश नै अनलैन। किएकटा एम्प्रो बिस्कुटे।
हं हं नहि ने इएह सब त छियै इएह सब त छियै वाह। बड्ड सुन्दर अहाँके जे विचार रहै। सुनै छी कखन कालके त एतेक मोन आनंन्दित भ जाइया। अहाँ से गप क के इएह सभ दुआरे अहाँके कतेक सुन्दर।
फोंफी तोंफी भेलै। एम्प्रो बिस्कुट एकटा ल लेबै धिया पूता सब के लेल ओकरो किया मोन मे लालसा रहत। जे ककाजी भाईजी सब गेलथि हन हं आ किछु हमरा लेल। नै अनलथिए अपने त ऐश मौज क क आबि गेलथै हे। से शिकायत नै हेबाक चाही धिया पूता सबके लेल।
तब यैह तखने ने भेल तम।